हलो
जय झूलेलाल, हैलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल- जय झूलेलाल तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
कीअं आहियो?
बढ़िया- बढ़िया तव्हां ठीकु आहियो?
जी जी बिल्कुलु, जी जी बिल्कुलु ठीकु आहे आवाज़ु अचे मां लखनऊ मां
हा हा मूंखे त, लखनऊ मां अरे ॾाढी परते थी वियो। असां अमरावती महाराष्ट्र म महाराष्ट्र अमरावती महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ओके ओके
हा ॿियो घर में सभु
ॿियो सभु बढ़िया, जी जी बिल्कुलु।
ॿियो, ॿियो छा पा कयो?
बसि सोचां पई कि रोटी छा ठाहिणी आहे? राति जी।
ह ह सिंधियुनि जो उथु त नाश्तो, नेरनि छा ठाहिणी आह? नेरनि थिए त मंझंदि छा ठाहिणी आह? शाम थिए त रोटी छा ठाहिणी आह?
हा सही ॻाल्हि आह।
हम् छा ठाहींदव? असांखे बि ॿुधायो।
दाल चांवर न ठाहींदा आहियो छा?
दाल चांवर हे त लास्ट ऑप्शन हीअं ई हूंदो आहे जॾहिं कुझु न सम्झ में अचे त दाल चांवल ठहंदो न त चहिरा फुल्का पचाए वठो
हा हा असां राति जो लॻभॻ ईअं ई हूंदो आहे चहिरा फुल्का, मेथीअ जा फुल्का। ईहोई ईयोई थींदो आह, चहिरी कोकी। बसर जी कोकी चहिरो डो
नंढी वारी ॾाढी नखरेलू आहे न हुनखे हे आह की हा मूंखे हुनखे उनखे चांवरनि दाल चांवर न वणंदाइन, अलाए केड़ी प्रजाति में पैदा थी। हा, मूंखे एतरा वणदाइन, उनखे बिल्कुल न वणदाइन।
अच्छा
बस हिनई करे फासी वंदी आहयां, त हुनखे वणंदा आहिन चेड़ा फुलका।
हा हा, चहिरो ॾोढो बि सुठो लॻंदो आ।
हूं
मेथी वेथी, विझी करे। सिंधियुन जो खाधो त मस्त। हा, मिलदी आ न, मेथी, पालक
अच्छा, असांजे हिते न मिलदो आ, थधि में ई मिलदो आ, ख़ाली हे सभ।
न न, हिते त ॿारहां ई महींना मिलदो आ, लेकिन हिते आ न अ कीअं, मन थोड़ो मंहिंगो मिलंदो आ, हिन टाइम ते।
अच्छा, असांजेे इते त मिलंदो ई नाहे हिन टाइम, थध में ई मिलदो आ, खाली पालक, मेथी
अच्छा अच्छा, न न हिते त, ॿारहां ई महीना मिलंदो आ। हा, हिते खेती वगैरा ॾाढी आ न, अमरावतीअ में। खेतयूं वाड़यूं ॾाढियूं अहिन।
असांजे हेॾे गर्मी ॾाढी हूंदी आ न। हिन करे गर्मी में, हिनन सभिन जी खेत्यूं थी न सघदी एन।
हा हा न न, हिते पाणी बि सुठो आ, त खेती बि सुठयूं एन, असांजी पैंजी बि खेत बि आ। हा, असांजे हा, असां कंदा नाहयूं, मतलब ॿे के
हा, ॾई रखियो हूंदो तां।
न न, ॾिनल बि नाहे, आहे असांजो ई, खाईंदा बि असांईंयूं शयूं। पर ॿे खे चेंदायूं, की तूं करे ॾे।
हा हूओई मानें, असांजे हेॾे बि माण्हू कुछ हींअं कंदाइन न पैंजी ज़मीन ॾेई रखंदाइन कैंखे, हू खेती ॿाड़ी करे करे
न न, पप्पा जो दोस्त, पप्पा जो दोस्त तस असांजे। त उन उहो ओ, माना हे महाराष्ट्रियन आ, त उननि खे खेती ॿाड़ी वारा आहिन। उननि खे ईंदी आ त, त हो कराए ॾींदा आहिनि असांखे सॼो।
हूं हूं
पेठो वेठो हाणे पेठो लॻल आ, हिन खां पहिरौं तूअर हुई। हाणे चणा आया, औं सोयाबिन। कारा चणा ईंदा आहिन न।
हा हा हा हा
हा, सोयाबिन कटहल जा वण इन, कटहल
हा
सभ असांखे पैंजो ईंदो आ, न जेतरो कणक हा असांजो हूअं कां, हे त ईंअईं साइड बाई साइड मतलब प्रोपर्टी जो बि कम कंदा आहिन। पप्पा असांजा, न त हूंअं असां ट्रेवल्स वारा आहियूं।
अच्छा
हम्म लखनऊ बि बढ़िया आहे घुमण लाए।
हा, इलाही सुठो आ।
हा लखनवी कुर्तियूं मिलंदियूं आहिन हर जगह। हा हा हा, ॿियो बाक़ी! मंझंदि जो छा खाधो हुई?
डिहँ जो त राजमा चावल खाधा हुयासे।
अच्छा अच्छा!
हम्म, हाणे ॾिसांउ था कि हाणे छा करणो आ।
साई भाॼी चांयन, चंयाई साई भाॼी तां वटि मिलंदी ई न हिंञर।
हम्म असांजे हेॾे न मिले थो न वरी, थधि में इ ईंदो आ। हिन टाइम भिंडियूं विंडियूं भिय ॿियो, वाॻण, तूरियूं हियो सब मिली वेंदो आ।
हा हिते त सभु भाॼियूं ॿारहां ई महीना थियूं मिलनि।
अच्छा हेॾी साहे पत् ते वारा जेतिरा हूंदा आहिन हू थधि में ईंदा आहिन, अलाए हिन टाइम कुझु ॿिया बि साॻ ईंदा आहिन। पर हू असां खाईंदा न आहियूं, असांखे खबर न आहे, असां सिर्फ पालक, सरसो आ मेथी हीअ सभु वधीक खाईंदा आहियूं। त हो सभु थधि में ई ईंदो आ, हिन टाइम ॿिया अलाए केड़ा साॻ वाॻ ईंदा आहिन। हेॾे जेका ॿिया माण्हू आहिनि हू खाईंदा आहिनि पर असांखे खबर न आए
हा हा हिते बि मिलंदा आहिनि न ॿिए मरेठा खाईंदा आहिन। ऐं ईअं साया सावा ई ईंदा आहिन उहे बि ईअं लंबा नुकीले पत्ते वारा, हा। ह अ न हिते बि ॾाढा इन्दा आहिन, खट टी खट्टा बि ईंदा आहिन हुनय अलाए छा चईंदा आहिन उए ईन खे
हा अच्छा!
असांखे दिल थींदी आ त असां बि खाईंदा आहियूं कॾहिं ठाहे करे। ह पंहिंजे स्टाइल में।
हा।
सिंधी जेको ठाहिन सभु सुठो ठहंदो आ। ॿियो तव्हांजे हिते दरबारु वग़ैरह आहे?
हा आश्रम आ लखनऊ में शिव शांति आश्रम।
अच्छा! अचछा- अच्छा, हां। ॾाढी वॾी हूंदी दरबार ह न?
हा ॾाढो वॾो आश्रम ठहियल आ मतलब जेतिरी बि ख़लक अचे आराम सां सभु रही सघन ता, सभिनि जे खाधे पीते जो बि सुठो जुगाड़ मतलब पूरो इंतिज़ाम रहंदो आ अरे तव्हां राति बे राति कढी बि अचो न त हे सुठी ॻाल् आ आश्रम जी असांजे कि चाहे रात जो ॿ लगिन था, ट्रे वगिन था तव्हांखे रोटी पाणी जो हमेशा पूरी हो व्यवस्था हूंदी आ, हा हा।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। ब्यास वांगुर थी वियो, ब्यास में बि ॿारहां ही महीना चालू हुदो आ न लंगर, सड्डा जेमल सत्संग यो टाइम हूंदो आ ओतिरी देर बंद रखंदा आहिन, न त चालू ई हूंदो आहे हुते ब्यास में बि सत्संग आ हे लंगर। भई जेका बि पब्लिक वञे थी संगत। हा हा तव्हां कहिड़े गुरूअ खे मञदा आहियो।
मां गुरून खे नमंदी आहियां।
अच्छा अच्छा हा।
हा भॻवान में वधीक विश्वास रखंदी आहियां।
हा हे सभु उह ई आहे असां बि वेंदा आहियूं मंदर वंदर। न न असांजे हिते ॾाढो बढ़िया अम्बा देवीअ यो मंदिर आ।
हा हा - -
हा ॾाढो फेमस आहे हिते अंबानगरी चईंदा आहिन असांए अमरावतीअ खे - -
हा हा अच्छा।
न न - - हिते बि मेलो भरजंदो आ अम्बा देवी नवरात्रन में।
हा - -
हम्म ब्यो अथव तायो कोई अमरवतीअ में महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में नासिक में मुंहिंजी मासी रहंदी हुई।
अच्छा अच्छा अच्छा।
हम्म ह्म्म।
नासिक में असांजा बि माइट्र आहिन।
अच्छा।
हा हा पर अॼकल्ह वञे नथो न कोई हर कोई पंहिंजे हिन घर में। पूरो पयो आ।
सही ॻाल्ह आ।
हा ब्यो। बाक़ी सभ ठीक आ।
हा हा सभु बढ़िया तव्हां ॿुधायो तव्हां छा था ठाहियो रात - -
तव्हां मैरिड आहियो अनमैरिड आहियो।
अनमैरिड अनमैरिड।
अच्छा अच्छा अच्छा हा। मा मैरीड आहे। हा हा मुहिंजा ॿ ॿार अठ साल थी आहिन शादी खे - - सते साले जो बाबू थियो आहे।
हम्म हम्म - -
पौणी टे साल जी गुड़िया आहे।
अच्छा।
तव्हां स्टडी कंदा आहियो।
न स्टडीज़ खतम थी वई हाणे बिजनस। कंदमि हुन जी तयारी करे रहिया आहियूं।
अच्छा अच्छा।
हम्म - -
ह तव्हां कॾहिं खां जॉइन थिया हिन ग्रुप में।
मूंखे मुंहिंजे ख़याल त पंज छह ॾींहं थी विया आहिन।
अच्छा अच्छा।
हम पर मा कॉलिंग हुन टाइम कंपलीट न करे सघी हुयम। विच विच में थोई तबियत तबियत बि ढिलली हुई। कमकार बि हुयो हाणे वञी करे थोरो फ्री थी आहियां त सोचियुम कंपलीट करे वठां।
हा सही ॻाल्ह आहे घणा मेंबर आहियो घर में।
घर में चार मेंमबर्स।
अच्छा अच्छा तव्हांजे हिते हूंदो न झूलेलाल मंदिर वॾो?
झूलेलाल मंदिर त न ख़बर आह। शायद न ई आहे आश्रम आहे आश्रम त भी वेंदा आहियूं।
झूलेलाल मंदिर, त कॉलोनी सिंधी कॉलोनी कान्हे व तव्हां हिते?
न न हेॾे सिंधी कॉलोनी त न आहे कोई, पर हा कुझु बि हूंदो आह, सभु आश्रम ई वेंदा आहियूं, होॾे ई सभ कुझु थींदो आह।
अच्छा न कॉलोनी त हर किथे हूंदी आहे।
अब लाइ हूंदी त ख़बर कोन्हे।
त तव्हां नवां आहियो छा? लखनऊ में
न न परे हे असां त हेॾे मतिलबु आश्रम खां बि असांजो घर इलाही परे आह।
अच्छा
हा त कुझु बि हूंदो आह, त आश्रम ई वेंदा आहियूं। आश्रम में ई धूम मचंदी आह। तरी रौनक लॻियल हूंदी आह।
अच्छा अच्छा हुते जीअं झूलेलाल जयंती वग़ैरह थींदी आह। चंड्रु वग़ैराह त सभु सभु उते ई थींदो आह।
हा हा होॾे स्थापना कयल आह। लाल साई जी।
अच्छा अच्छा अच्छा
हू हू
उहो ई री असांजे हिते वरी आहे मंदिर झूलेलाल साईंअ जो। हा छोकी असां जिते
तव्हांजे महाराष्ट्र में खणी वठो या जात तवहांजो हे गुजरात राजस्थान सभु जगह आहे? यू पी साइड मुंहिंजे ख़्याल सां थोरो घटि आह।
अच्छा अच्छा
हू
हू हिन पासे असां घटि आया आहियूं। असां आयासीं हाणे हेॾे खाटू श्याम वया हुआसीं। तव्हां विया आहियो? तव्हांखे पास में पवंदो आहे खाटू श्याम?
न पास में त नं आहे, परे ईं आहे पर ॿुधियो आह। वया विया नं आहियूं मां होॾे वईं आहियां वृंदावन वॻैरह वईं आहियां।
हा असां बि विया हुआसीं हाणें नवंबर में सॉरी दिसंबर में वया हुआसीं। ॿारनिं ॼी छुटियूं हुयूं, त वृंदावन मथुरा अहु जय जयपुर अहु खाटू श्याम बि वया हुयासि।
अच्छा सही आहे।
हा हा ॾाढो ॿढ़िया माहोल हूंदो आहे हुते ॿि। हाणे ॿि थी आयासीं खाटू श्याम असां पहिरियों सिंगापुर मलेशिया विया हुयासीं। त हुतां खां दिलु हूई रिटन ॼीअं ई अचूं त खाटू श्याम दर्शन कयूं। दिल्ली दिल्ली ताणी फ्लाइट हुई हुतां खां, पोह खाटू श्याम वियासीं।
अच्छा अच्छा
हा ॾाढो सुठो लॻंदो आह, सुकून मिलंदो आह।
हू
ॻुरूनिं ॼे मन मंदिर वञ, दरबार वञ, त सुठो ई सुकून मिलंदो आहे।
सूकून अलॻि ईं मिलंदो आहे
हा- हा न सॿु इंसानु दुख -दर्द सॿु भुलिॼी वेंदो।